सब की करै छी
हेलो
बैठय छी अच्छा आरो बताइ की की करै छी
हैेलो अभी सुतल छी अभी बैठल छी
हमहुँ सब गाम छो हम सुतै छी फेर सुइत क उठाय छी बात करइ छी सोचने को तइयो गप्प सब क लेवल जाइ छी
ओ
हू
आठ
यूपी घुमै जाइ छै अच्छा वृन्दावन पर अच्छा अच्छा अच्छा मजा तऽ आय है हूँ हमहुँ सोचैत छिये तऽ पहिले चढ़ै छी मी का पहाड़ी इलाका चलै छी पहाड़ी इलाका पर चलै छी नु ओ ठण्डा भी रहै छै बर्फो भी रहै छै ओतहु बढ़ियां बढ़ियां आबै छी आंय
अच्छा हँ
हूँ आसाम मे हाइबे काम देके भी मजा आबै छै
हँ हँ
छी राधा रानी जी के कृपा होय छी
हँ
ओतय छी यो ट्रेन चलै छी ना हँ
हँ हँ ओतही चलैइ छी नीमन जगह छी हँ खूब सुन्दर जगह छी जाइत छी हँ हँ हमहुँ ओतहि जायके सोचले छी न गर्मी तऽ बहु छी एने बहुत
हँ असगरे छी हूँ अभी तऽ सबसे पहले तऽ हम सुेवे उठलि ह पाँच बजे उठला के बाद नहाय नी ह साबुन लगेैनी ह तनी पानी उनी पटा वटा सोचनी ह कि अच्छे से तैयार होइ
आ
तार हो के फेर मतलब सतु उतू पी उ के ओकर बाद कुलसीइ गाँवमे
अच्छा
सत्तू मे प्याज डाल के न खाय छी नीम्बू डालइ छी सतू डालइ छी अ तनिका नमक डालइ छी ह
अच्छा
सु सु सुनने छी तऽ हम तऽ सबसे पहिले उठै छी तऽ उहे कोचिंग जबै नहा धोआ के कोचिंग जैला के बाद दोस्त सब के बैठाबै छी के साथ मे फेर कोचिंग ले जाइ छी कोचिंग से एवला के बाद रास्ता मे जूस नीक लागै छी खेलइ कुदै सब बबै छी आ ओकरा बाद मोमोज खााय छी पेटो मे खराब हो जाइ छै दबाइ खाइ छी समझै छी हँ आओर बताइ छी हम पार्ट टाइम करइ छी दवाइ के दुकान
अच्छा दबाइए के दुकान छी न तोहर
बता तोरा कहाँ नेपाल जायके छी न घूमे
हँ हँ नेपाल प्लान तऽ बनै छै नेपाले के जाय के ओने घूमे के परिवार आओरे के साथ
हूँ अच्छा अच्छा हमहूँ सोचैत छी की हम कन चलै साथे मे नेपाल आ छल न दुनू गोरा घुम लेबै छी हुं हुं हुं हुं दुनू गोरा साथेमे घुम लेबै छी
हँ साथमे घुम ले जाइ छै पैसे उसे सभ पार्टी हँ हँ न हँ पोखरा उखरा चलै छै अकेले जाय मे कहाँ मजा आइ छै
दिवालीमे सँ पै छी कि कहि ने चाहे गाँ मे जाइ छियै जैसे की गाँवमे खेती गांवमे खेती बाड़ी होइ छै ने त खेती मे खेती मे हम करे छी उी करे छी कभी धान करे छी आ गर्मी क मौसम छी तऽ मौसम के हिसाबे से नू अपन करै छी ओइसन मौसम होइ छै आ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
साफ आराम न छी रात मे हवा चलै छी तबे आराम उखै छी आ कल तऽ बारिश होइ छिय ने तऽ नीमन रहै छै तनी मौसम उसम ए तऽ फेर सेरे स बा
धान मे पानी उनी लाग जाय छै तऽ खराब हो जाइ छै अ त बचाबे ल ह कहि करे छी दिक्कर हो जाइ छी धान ऑन मे पुरे अथि करैत आ जन जान छी खेती हम उठ उठलो करै छी उठी कर छी उठ उ छी पैसा उैसा आथ मध त नै खेती करै छै
हम अभी धान के उघै उघैत छी धान उन के उघके सभ खेती उघै छी एने गन्ना उनाके
ओमे मछली पड़ै छै न तऽ मछलियो के पा होइ छी फेरो मछलियो बेच सब करै छी त सब ओहिसे फायदा होइ छै मछलीवला सबके
चिमनिमे मछलियोसँ
हम बोलै छी फायदा कमाये के बात आ एक साथ सब कामो करै छी एक साथ न करै छी तऽ फेनु दिक्कत हो जाइ छी आरो प कहइ छी कहि चलै छी नहाय कही चलै छी ठंडा जगह नहाय
हँ चलै छी पहाड़ वहाड़े इलाका से घूमके आइ छी नहा धोआ के ओने खूब बढ़िया जगै छी ओने जाइके छी सब पहाड़ वहार प खूब ठंडा ठंडा
का करै छी सब नहाय जाइ छै ओहें रह जाइ छै अफवाह फैल जाइ छी
ह ह
दिक्कत हो जाइ छी कुछ ना ओयमे टाइमो न मिलै छै याद छी बचपन मे हमे केतना खेले रहै छी सब याद पड़ै छै जे फूल वुल अब त सब अपना अपन अपन काम मे बिजी हो जाइ छै कि करै छी अच्छा कोनो बात न सबके तऽ अपन अपन रहैके होइ एक ना एक दिन तब रखै छी तब ओही ना कहलुं अहांके की कहय छी
करै छी
आ
मोबाइल हम लेबै छी तैका सस्ता लेबै छी पैसा ना रहै छै गरीब आदमी स
हँ
ह
और सभ बढ़िआँ छी ने वहाँपर सभ ठीक छी जाय छी
के फैने ध के बोलै छी आवाज ना आवै छी
अच्छा अच्छा हटै छी हटै छी तनी साइड
हँ कोइ टाइम त पंखे के आबाज खाली अबै छै
ओ जा हमरा न बुझाइ छै बोलय के न चाही तोहर हँ पंखा के भुरी हँ ठीक आब हट
होइ त बहुत ह्म ओत अहां के मौसम केने छी त
त यहांके त मौसम बहुत गरम छी घाम उम निकले छी आ शाम मे तनि धूप
बस ठीक छै
धू हँ धूप उप
चाहै छी दिन राति छी मुँह मे पाउडर लगाक निकलइ छी बाहर
हँ हँ
आरो सुबेरे से उठक का का करै छी
ह सवेरे से उठ
मूंह हाथ धोवली ह औरो खाय
हां मूंह हाथ धोने छी हां फेर तनि मम्मी के मदत उदत कराय दै छी छत उत पर जाइत छी औदौरी उदउरी पारै छी छत उतपर जाकऽ
ह
हँअ् हँअ् तऽ फेर नहा धोआ के तनि खा ओ के पहिले खा के
तऽ घर चलैइ छी आरो गाड़ियाऐ सब जगह गेल छी इहो बात त सहीए बोलिइछी गरमी तऽ बाप रे बाप रे हां गर्मी के का कहि एतना हाइ हि ह त मथा हिल देब एतना गिरा गर्मी होइ छैइ जे बाप रे बाप रे ऐसहि में कितना लोग सब बेहोश हो जाइ छी कितना लो का हो जाइ छै आ पानी न पी छी आदमी तऽ बेहोशे होइ छी पानि पीअ मेन मछी पानी बिना पानी के आदमी न जी पाबैइ छैइ मिलाबै छी छी बिना पानी के आ पानि बिनाा आदमी कैइसन जीयै छी करैछी की नई करैइ छी ओर जोन आदमी कम पानी पियै छी धूपमे ऽ भरोसा सा हो जाइ छी जौन सिंगल सिंगल पानि पियै छी हूंअ् हूंअ् आब त सबद जग जगा पानि पीइ छी ओकररा त ठीक होइ छी बताय छी घर में सब परिवार वार कैसन छी सब ठीक छैइ हूंअ् हूंअ् हमर दादीे के हाल चाल सब ठीक छैह वैहे उठना उठना पीठ उठ खाँसी उसी ई सब दरद होगा छैइ अब तऽ बूढ़ आदमी में ई सब दर्द होबे करै छै बूढ़ मे ना होइ छैइ तऽ जवान में थोड़े होइ छैइ सब दरद करै छी आजकल के हंअ् बलकुल ब ह देह में लाग जाय पुरे अथि किछु करे रहे तब नू हूं हूं हूं अखनियो पूरा देह दरद करी घुटना दरद करी सब देह सब तर करी हूंअ् ओहे न ऊं आए मलब नहि हो उप व अगर दे दरै छै त
हँअ्
ओह नू अब के टाइम के लईका के कुछो कर देबल जाई त होबे ना करी ओकरे से होबे न करी कितना समझावल जाइ फरक फरक मे जान ल तऽ न कर ल
हँअ।
ओहे नू पन्दर गो क खाइ छी और सब ठीक छी तब करै छी आहां के
ठीक छैइ ठीक छैइ फेर करै छियै फोन
दस रुपआ